हलो
हलो, हरी ओम
हरिओम, दीदी
बढ़िया, ठीकु आहे, मस् फ़ोन लॻंदो। फोन लॻे ई न, भली पहिरियों ईअं फोन कयो तव्हांखे मां।
त दीदी, मुंहिंजे हित कॉल जीअं ॾिसणु अचे पई, पर खणिजे न पईं।
अच्छा तॾहिं, मां तव्हांखे अगड़े पहिरियों बि तव्हां चयव न कॉल कयो। ॿ दफ़ो मुंहिंजी कॉल वेस्ट वई, तव्हां खणो ई न पिया।
तव्हांजी मतलबु घंटी अचे पई, पर खॾे ई न पई, वरी अपडेट कयो आहे तॾीं।
ख़राबु थी वई अथव तव्हांजी ई त
न टच न, हुतां अपडेट न थियल हुयो न हिन
अच्छा अपडेट हा, तॾहिं मुंहिंजा ॿ कॉल वेस्ट हुआ। तव्हांखे ॿ दफ़ा मां कयो त ॿई दफ़ा कॉल वेस्ट विया मुंहिंजा।
हा, मां बि परेशानु पई थियां सुबुह लाकू, मतिलबु हिकु कॉल भईया जन कई हुय ग्रुप मां त उहा कटिजी वई, हे ॿी कॉल जेकी तव्हांजी हाणे आई अथव।
अच्छा! न पहिरियों ॿ बार कॉल कयो मां तव्हां ॾे, ग़नटी त पूरी वञे पई न खणे न पियो कोई।
पूरी अचे पई, पर मां खाइण जी कोशिशि कयां पई, खॾे ई न पई बटणी न पोइ दबे
अच्छा-अच्छा
ॿियो ॿुधायो?
रो रोटी वोटी खाधा व?
हा रोटी खाधी सि।
हा उते बारिश पए थी?
बारिश जो मौसम लॻो पयो आ पवंदी शाम ताईं त। बदल थी आया आहिन।
हा असां हिते भी मौसम लगो, पर पए कान थी बाम मौसम। असां! जैसलमेर मा।
अच्छा! जैसलमेर मां था ॻाल्हायो, राजस्थान।
हा।
अच्छा! एबिभी सिंधी रहंदाइन छा?
हा, सिंधी रहिंदा त घट आहिन, आहिन त सई।
हा।
तां, कथां-काथां जायो?
असां, जबलपुर मां दीदी।
अच्छा-अच्छा।
हा, त ॿुधायो दीदी?
बढिया। हा, त्योहार सभु, हाणे डेत थींदो न चोॾहं तारीख़ जो उमास सॾीं।
हा, अंए झूलेलाल जा चालीहा।
हा, तां कंदा आयो?
हा, चालीहा मन्नाईंदा आहियूं ना।
हा।
हा, ॿियो ॿुधायो हुते छा नयो आ।
असां हिते सभु उहो ई तां सिंधियुन जो उहो ई सॼो पूरो।
हा, न राजस्थान में छा मश। सूर आ मतलब कुछ त हूंदो न जीय की ॿुधाइण लाइ।
राजस्थान में! असां हेॾो ॿाहिर वेंदा न आहि।
अच्छा, त घणो टाइम थियो त तांखे हुते।
असां चंगो टाइम थियो आ।
अच्छा, त घुमंदा न आयो हुते राजस्थान?
न घट् घट् वेंदा आहियूं असां हेॾो, भई इह ॿाहिर। नही, अहमदाबाद में जीय निराणू रहंदीया अहमदाबाद वञू, जयपुर वञू। भोपाल वञू ईअं ॿाहिर वधीक घुमण वेंदा आहियूं।
अच्छा, वैसे ॿुधाईंदा आहिन न जैसलमेर बि घुमण लाइक़ु आ।
हा सुठो थव इडियो पर असां घट् वेंदा आहिं। असां वधिक ॿाहिर सिटीयूंन में वेंदा आहियूं घुमण हा। फिर घुमी आयासे नए साल में।
हा।
पंजापिंजे गुरुद्वारे।
हा हा।
उन एसा लगो हूॾे घुमी आयासे। हा, नओ नओ साल हुते कयोसे।
हा। अच्छा, असां हाणे आयासीं इन पासे राजस्थान पासे। खाटू श्याम घुमी आयासीं, जयपुर घुमी आया।
हा! खाटू श्याम मुहिंजी छोकरो त हर वेंदो थव हर महीने ग्यारह ते हाणे बि निर्जला ग्यारस ते ॾाढी भीड़ हुई तॾी बि वयो।
हा
पंज कलाक लाइन में बीठो तॾी वनी नम्बर आयुस भीड़ ॾाडी हूंदी आ। ग्यारस ते वधीक हूंदी आ। एकादशी वधीक हूंदी आ। तां हाणे नया जुड़ा आयो अञा?
हा न मूंखे थी विया आहिन वीह पंजवीह ॾींहं दी
अच्छा अच्छा
तां हाणे जुड़िया आयो?
हा असां चार बस लास्ट कॉल आ बस इहो ई कॉल करे सघदी आहियां पोए मुं ॿिया करे सघंदा आहीन मां न करे सघंदम हा टास्क थी वियो न टीह, टीहो कॉल तांजो थव।
अच्छा मुंहिंजो टास्क न मिलियो आ मूंखे, मूंखे जिय कोई लॻाए थो न त मा ॻालाए पायां थी हीअं
अच्छा न न मूंखे टास्क ॿिन तरफ़ जो मिलियो हुयो भई ॻालाए भी सघ करे भी सघ।
अच्छा मूंखे ईअं मतलब आउट गोइंग जो नाए इनकमिंग जो आ।
अच्छा इनकमिंग थव अच्छा पो पेमेंट बरोबर अचेव थी तां खे?
हा मूंखे त आया, घट आया पर आया आहिन
अच्छा टास्क शुरु थियण खां पहरियो आयव की पो आयव?
त दीदी मूंखे टास्क मिलियो ई नाए न
अच्छा त ईअं ई ॻाल, ईअं ई ॻालाईंदा हूंदव कारिया ते।
कॉल कयो तां त मा खणी सघां थी, पई मां लॻाए नथी सघां
अच्छा त खरण जा पैसा मिलिया हूंदव तां खे
हा हा त ॻालाइण जो त ॿई पासे पो न तां जीअं लॻाईंदव त कोई त खणंदो न ईअं।
हा हा मूंखे वरी ॿिनी तरफ़ जो कयो। मूंख ॿिनी तरफ़ करे सघदी आ। अची भी सघदो आ, वञी भी सघदो आ मुंजो।
त हुन में पाण सुठो थव न तखे
हा, पो तां खे घणा कॉल ते पैसा मिलियव, घणा कॉल कयव?
मंजा इअं ॾह ॿारां कॉल आहिन त भी अठ सौ आया आहिन।
अच्छा ॾह ॿारनि कॉलनि जा अठ सौ आयव।
हा। अउं तंहिं खां पो मुंहिंजी भेण जो न हा अच्छा सुठा थव न अउं मुंहिंजी वॾी भेण उन टास्क जल्दी पूरो थी वियुस।
की तां विधो हूंदव
त हुन में अचेव थो न दीदी अकाउंट नंबर जो पेमेंट जिते लिखी थो अचे
हा त मुंहिंजो खुले ई कोन थो अलाए छो? मुंहिंजो चालीह कॉल थी चुका आहिन पूरा पंज
त उनखे अपडेट कयोस न। हा मतलब न ऑप्शन में अची करे न रिवर्स कयोस न, त उनमें न ऑप्शन ईंदो पेमेंट जो त अकाउंट नंबर विझंदो न पेमेंट अचे।
अच्छा थोड़ी ॾीदा पेमेंट
जी
हथो हथ आयव पेमेंट?
हा- हा जीअं अकाउंट नंबर विझंदव न त तुरंत ब् रू पया अची वेंदव पोइ वरी न- - हिक ॾींह चोवीह घंटन में वरी बिया पैसा
अच्छा -अच्छा ॿियो रोटी वोटी खाधव?
हाँ, लेन -देन सही तन हिनन जो
हाँ- हाँ,
ऐं पेसन खां वधीक ई की पाण हिक ॿिए सां परे- परे जुड़ी विया आहियूं
हा सभ सभिन शहर में ॻाल्हाए था, सघूं पाण सभिन सां ड्ह कोई ॾह मिंट कॾी ॻाल्हाये।, थोड़ी तो कैंसां ईंएं?
न
इहो बि सुठो कयो तऊं, भई, सिंधीअ में ॻाल्हायों ॾह मिंट।
हाँ- -
छा ठाहिव अड्।
हिन मल साई भाडी ठाही हुई।
अच्छा -अच्छा
दाल- पालक
हा असां वरी बीह ठाया यास बीहन जी भाडी्।
हाँ, बिह, मां रात जो चाड़ींदम।
हाँ?
बिह पटाटा रात जो ठाहींद
अच्छा -अच्छा हा भई भाडीयूं ईअं न गर्मीअ में त भाडीयूं ईअं तव।
हा बस हाणे बरसात लॻंदी त साई, भाॼी बि न वणंदी।
त हाणे गुलफ़ू जो थो अचे असां लूणक खाईंदा आहियूं गर्मीअ में पालक न वणंदी आहे लूणक खाईंदा आहियूं। केरी बेरी विझी करे, बढ़िया।
हा त लुणक हूअं बि खटी हूंदी आ, त हुन में कैरी विझो?
तॾहिं बि असा ॿ टमाटा विझंदायूं, पोइ केरी हिक विझंदायूं, कटे करे पो मस्त सुठी लगदी आ खटी- खटी।
अच्छा।
मुंहिंजी गुड़िया, त वरी निबू विजी विझंदी पो निबू विजी करे ठाईंदी आ।
अच्छा, वधीक खटो खाईंदी हूंदी न?
हा, हुनखे खटो वणंदो चईंदी मम्मी केरी खा, त निंबू विझी करे खा तंहिंखां त।
अच्छा, त घणा बा्र तव दी तव्हांखे?
ॿ ॿ छोकरा, हिक छोकरी आ। छोकरे, जी शादी थी वई आ। हा, गुड़िया जी, थी वई आ शादी।
हा छोकरा, ॿई कुंवारा तव- - हलो छोकरा, नंढा तव दी।
हलो,
हा, छोकरा नंढा तव दी।
न न छोकरा वडा ईन, शादी लाइक़ इन हिक बैंक जी तयारी थो करे, पढ़ाई सीए तो करे।
हाँ,
वॾो रेडीमेड दुकान ते ई वेंदो आ, छोकरो पापा सां।
अच्छा, हाँ। उते मतलब सिंधियन जा घट ई, घर हूंदा न।
हाँ, सिंधीन जा घट घर आहिन।
ॿियो टिकाणो विकाणो हूंदो न, पासे में झूलेलाल मंदिर। हा, ऐं झूलेलाल मंदिर बि हूंदुव।
हा
हा
हाणे तां करे सघदा आहियो फोन
जी
तां फ़ोन करे सघंदायो
न न मां खणी सघंदी आहियां जेकी मूंखे कोई लॻाईंदो हा मां जबलपुर में रहंदी आहियां दी
अच्छा अच्छा
हा आया आहियो कॾहिं जबलपुर घुमण
न न जबलपुर जबलपुर न आहे मुंहिंजी मासीअ जी धीअ रहंदी आहे जबलपुर में उय लकड़ीअ जो कमु तनि त अंसाजो अचु न थिय जबलपुर हा हा चवंदा चवंदी आहे ईंदी आ ईंअ भी चवंदी आ अचो ज़रूरु ॾाढो सुठो अथव घुमण जो
हा न अची करे घुमी वञिजो ॾाढो सुठो जबलपुर ग्आरी घाट त ॾाढो ईी मस्त अथव धुआधार वग़ैरह ॿियो ॿुधायो हलो हा ॿियो ॿुधायो तव्हां पंहिंजे हितां आयो न ओं कुछु
असां न हुते कुछु अहिड़ो छा मिड़इ मॉल मोल आहिनि ॿियो हिते
आहे उते बि मॉल आहे नंढी सिटी आहे न जैसलमेर वॾी त न आहे न
तड्हे मॉल त आहिनि
हा अ ईअ ॿुधो हुयो गाओ ाई ब स म उधार अच्छा ॿियो छा मिलंदो आ हुते सुठो राजस्थान में जीअं जय जबलपुर में जूतियूं वगैरह दुपट्टा वग़ैरह ॾाढा अच्छा कचोरियूं फेमस आहिनि हुते
हा कचोरी जो असांजी निणान विणाण कोढदीं जो कचोरी ज़रूर वठी वेंदी तव अथव ईंदा आहिनि न गुजरात मां त कचोरी सौ सौ कचोरी वठी ईींदव हा न कचोरी ॾाढी बणदी आहे राजस्थान जी
हा सुठी ठाहींदा हूंदा न हुन पासे ॿियो थधो वधो त्वारु सभु कयो
हा थधो कंदा आहियूं न नंढी हाणे ईंदो गोगो ईंदो वॾेि जेठ थींदो असांजो
हा।
जे उमास जेह्ठि पुटनि जी ॿ ॿ शयूं कंदा हिकु चेरी हिकु मि ठी कंदा आहियूं। हा जेठि कयूं वरी गोगरो ईंदो मथां गोगे में पचाए रखांदा अयू
हा।
व थदणी ईंदी वरी बर हा त्योहार त्योहार अन हाणे
हा हाणे सावण लॻो
हा गणेश रखदा आहियो गणेश
हा गणेश रखंदा आहियूं न घर में
हा, असां बि रखंदा आहियूं हर साल गणेश।
हा ॿारनि जी धूम अची पई हूंदी आ, ॿारनि जो मनोरंजन लॻो पियो हूंदो आ न हिन बहाने ॿार सिखंदा बि आहिनि न थोरो पूॼा पाठ करणु
हा -हा ॿार खे लॻदो आ न, गणपती इंदो आ त जें हिक ख़ुशी थींदी आ नओं- नओं नाश्तो ठाहे खाराईनि आरती कयूं ॿ दफ़ा
हा- हा -हा ऐं ईअं ॿार बि स्नान पाणी करे तैयार थी इंदा तव, सुबुह साणी की आरती करणी आ
हा सुबुह जल्दी उथी त जल्दी नशो ठाईंदा तरह- तरह जो भई गणपती खे नओ नासतो ठाहे खारायूं
हा, घणा ॾींहं रखंना आहिन हुते गणेश?
असां ॾह ॾींह, यारहें ॾिहं विसजर्न
अच्छा! असांजे हिते नव ॾींहं रखंदा आहिनि, ॾहें ॾींहं विसर्जन कंदा आहिनि
हा या नव ॾींहं रखंदां हूंदा हिते बि ईअं ई आ ईते बि
हा। न चङी जॻह टे ॾींहं, पंज ॾींहं ईअं रखंदा आहिनि। मुंबई साइड ईअं हा
पंज ॾींह रखी हा, हर कहिंजी श्ररदा आहे।
हा। ॿियो हिते बि जुड़ियूं हूंदियूं न माययूं काफ़ी, जैसलमेर में बि
हा ॾाढी जुड़ियी थव
हा पहिरो
सभु असां पंहिंजी ई जुड़ियूं आहिनि, ॾेराणी जी नूअर, भेण असांजे ग्रुप में चङा असांजा, असांजा ई जुड़िया अथव।
अच्छा। सुठो आहे पाण सिंधी सिंधियुनि सां पतो थो पए किथे -किथे आहिन। मूंखे त ख़बर ई न हुई की हिन पासे जैसलमेर पासे बि सिंधी आहिनि।
हा।
ठीकु आ ॿियो ॿुधायो
ब्यो बढ़िया टेम पूरो थी योव बारहां मिट थी ईया
हा, गुड़िया किथे शादी थियल थव? न रहू हलो